हल
हा जय झूलेलाल
जय झूलेलाल, कीअं आहियो सब मजे में?
ठीकु आहियां, तव्हां ठीकु आहियो?
हा हा छा करे रहिया आहियो, वरी ॻाल्हि थी वई।
हा बसि, रोटी- वोटी खाधव। मानी खाधी
हा खाई वरती आह। फोन लॻे न पई, सर्वर चवनिता कि कम न करे थो, त तव्हांजो मुंहिंजो त ॿ ॾीहनि में ई बंदि थी वियो हुयो, तव्हांजो कीअं हले थो?
अ मुंहिंजो अञा हिन में टास्क पूरा न थिया आहिनि।
मुंहिंजा बि सत टास्क बि न थीया हुया, सत थी आया हुया। जंहिंमो टे त माण्हू खणनि ई न, जीरो में हली विया पोइ बि बंदि थी वियो अलाए छो?
अच्छा।
हा उहो ई आह। अलाए छा सिस्टम आहे हिननि जो? न इहो ॿियो ॿियो नंबर आह न।
अच्छा- अच्छा
फोन में बि ॿियो। नंबर बि ॿियो आह।
अच्छा- अच्छा अऊं ॿियो हाणे कमु ठीकु तो हलेव पांच वटि
हा हा कमु ठीक
हाणे त चयो चालीहो बि अचे थो। झूलेलाल जो। हा -हा, हा दिल्लीअ में ॿे काॾे - काॾे घुमणु वेंदा आहियो?
दिल्लीअ में असां सॼी दिल्ली घुमदा आहियूं छो कि सॼी दिल्ली में असांजा ऑफिस जा न कुझु न कुझु कार्यक्रम हलींदा ई रहंदा आहिनि कुझु न कुझु हलंदो रहंदो आ, सॼी दिल्ली में ख़बर नाहे अॼु हिते वेठा हूं त कल कुझु सरकारी बि कुझु ऑडर अची वञे अचो सचिवालय अची वञो हे कमु आ हेॾे वञणो आ होॾे वञणो आ पो वञणो पवंदो आ कुझु न करे सघ उतां
सिंधी अकेडमीअ लाइ बि ॿारन जी ॾाढी उ तहांजी तरफ़ा थींदी आ जॾहिं भी कम पवंदो आ जे ॿारनि खे ॾाढो सेखार
ॿारनि खे व वॾन लाइ बि प्रोग्राम हुयो हाणे ॿ ॾींहं पहले ई आर्तवार ॾींह छंछरु ॾींहुं हुई छंछरु ॾींहं त ॿारनि लाइ हुयो अॼ बि बैठक अचो अऊ पंहिंजी - - अण छपियल अणपढ़ियल मतलबु कविता खणी अचो लिखी करे पो उहा चओ। अॼु भी बैठक में, अऊ उनको - - उहो आरतवार ॾीह लता भकताणी आहे न उल्हासनगर वारा
हा हा हा
उन्हनि जो प्रोग्राम हुयो शाम जो छह बजे खां साढे अठे नव बजे विया हुते ई।
अच्छा त संगीत का, अच्छा हा गीत - गीतनि में त ॾाढी लय हूंदी आहे। गीत में एॾो संगीत ॿुधी करे न ॾाढो सुठो लॻंदो आ।
हा ऊ ऐ तव्हां जो जेको अॼ बी बैठक थींदी आहे न, इसतलाका ऐं पहाका बि असां ऑफ़िस मा तेयार खणी करे खणी वेंदा आहियूं अऊ ॿारनि खां पुछींदा आहियूं तूं जेके ॿार हुननि जो उते ऑन द स्पॉट जवाब ॾींदा आहिनि उन्हनि खे इनाम बि ॾींदा आहियूं कुझु न कुझु
अच्छा अच्छा, पर दीदी थिए ॾाढो परते थो लोधी रोड न परते तो पए, कॾहिं करायो ज दरया में बि
काथे जनकपुरी में?
हा
हलो
थोरा थियनि त हुन ॿारनि खे हलो आवाज़ अचे ती दीदी?
हा
हलो
हा हा हा बि बि
आवाज अचेव ती? दीदी हा, मां चवां पई कीअं आहे न जीअं लोरी रोड वग़ैरह में थिए तो न, हा लोधी रोड में थिए तो या मतलब परते परते थिए न त ॿार न अचण में ॾुख्याई थी थिएनि। जीअं स्कूल बि हूंदो थनि या छा अॻले ॾींहुं स्कूल हूंदो थनि त सॼो ॾींहुं थकिजी था पवनि नंढिड़ा आहिनि न अञां त तहां थोरो पासे में कराए ॾिसो न जीअं तवां तहां रहंदा किथे आहियो? तव्हांजो
असां त लाजपत नगर में आहियूं ऑफिस कश्मीरी गेट में आहे पर
हा दीदी लोधी रोड न ॾाढो परते थो पए त थोरो सोचणो पवंदो आ।
सॼी दिल्ली में थींदा हुया। प्रोग्राम अॼु बि बैठक जा कॾहिं जनकपुरी कॾहिं
हा त हाणे न गवरमेंट ग
फ्री थी विया
छोकी न सरकार रूल कढियो आ की सॼे साल जो हिकु ही वेन्यू फिक्स करे हिक ही फाइल ठाहियो अउ उते ई थींदो। घड़ी घड़ी बदलो न छोकी अलग अलग जहा ते पैसा अलग अलग बजट त अलग अलग असां भाती माइंस में बि करायो, छतरपुर में आहे न इलाही परे।
मां आई हुयमि तव्हांजो जिते जिते पहले प्रोग्राम थियो आ न सिंधी एकेडमी मा ॿारनि खे वठी आई आहियां वरी हाणे छा आहिनि ॿारनि जी क्लासियूं थी वियूं आहिनि वॾियूं त इन जे करे न हे थोरे आना कनि ॿार कनि था भाई मम्मी ऐॾी परते हलंदासे त असांखे स ॿियो ॾींहु तो ख़त्म थी वञे अउ मा बि अचां त, थकजी करे त पो घर जो। मतलब ईअं थो थी वञे न सॼो ॾींहुं थो लॻी वञे न अगर परते वञ त पो न थोरो माण्हू सोचे तो। हा मोकिल त हूंदी आ पर दीदी छा आहे की हुननि खे लंॻदो तनि की थोरो असांजो होमवर्क वग़ैरह थी वञे या कोचिंगूं अॼु अॼुकल्ह हलनि थियूं पयूं त उन्हनि लॻनि अथनि की अधु ॾींहं में असां इहो कयु सिंधीयत जो बि ऐं अधु ॾींहं में असां पंहिंजे स्कूल जो भी निपटायू इह ॿारनि खे सभिनि खे लॻंदो आ असांखे बि जीअं लॻंदो
सरकार जा नियम हूंदा आहिनि उहेहि उन
असां बि घर खे अधु ईअ में बि हा सॼो कमु थियण खां वरी सुभाणे ॿारनि ॾी त अधु ॾींहुं असां इते ॾऊं अधु ॾींहुं असां वरी सभ निप थी अचु ॿी सिंधियत बि सिखी अचूं।
त वरी इहो आ न की हिक पासे में कंदा आहियूं न त सॼे दिल्लीअ जा ॿार न अची सघनि था न त पो हिते त हाणे फिक्स आ। त सभ के ख़बर आ।
अलॻि अलॻि जिते किथे थींदो न पहले पहिरीं
पहले सरकार बि हुई न हाणे सरकार बि आ। त जीअं सरकार हूंदी आ जीअं राजा तीअं प्रजा छा
हा हा पर उहो खुलो हुयो हा न? हा त हितां जनकपुरी मा मेट्रो सिधी पवंदी आ छा लोधी रोड में?
न ख़बर आ मैट्रो, तव्हां गूगल ते सर्च कयो उहो ॿुधाए छॾींदो तव्हांखे। असां बि जनकपुरी पुरी वनू प्रीतम पुरा वनू काथे बि वनू तु उन अचे ऐही हिक दफ़ो व विया आयूं पो ॿीहर बि वञणो आ पो बि गूगल ते मेट्रो सर्च करे पो वेंदा आहियूं की काई ग़लती न थी वञे दिल्ली में जंहिं बि हंधि वञ त
ॼाण हूंदव छोकी तव्हां अचो वञो था न तॾहिं मा तव्हांखां पई पुछां।
अरे सॼी दिल्ली में ईंदा वेंदा आहियूं न त छा कयूं लोधी रोड जो उन ॾीहं ॿि केर कोई पुछे पियो छंछरु ॾींहुं बि पर न ख़बर हुई।
हा हाणे हिकिड़ो जेको प्रोग्राम थियो दीदी हाणे हिकिड़ो प्रोग्राम थियो हुयो नोएडा स सेक्टर सिस्टी थ्री हा नोएडा सेक्टर
सोला सोला। नोएडा सेक्टर उहो वारो उहो असांजो न हुयो। उहो ॿिए कंहिंजो हुयो प्रोग्राम जेको हुयो न।
मुखे कें
असांजो न हुयो हो उत्तर प्रदेश एकेडमी हुई न उननि जो हुयो। हुनन मूखे बि सॾ कयो हुयो पर मां न वञी स सघयमि छोकी मूंखे टाइम न मिलियो हुयो, परे हुयो जीअं चयूं तव्हां चओ पिया न
हा, त मां इहो ॿुधी करे वरी मा चयो की सेक्टर से टे स में आ त केरु वञी सघंदो सॼो ॾींहुं वरी ख़तम थी वेंदो त इनजे करे वरी न वयमि। बाक़ी ईअं सुठो लॻ लॻंदो आ मां चयो वञण ई दिलि थींदी आ, पर वरी जॾहिं पंधु ॾिसंदी आहियां न
अरे मां त फ़ोन करे करे असांजा प्रोग्राम हून ॾीहु लता भॻताणी जो जेको प्रोग्राम हुयो। ॾिसण वारो हुयो, मतलबु सुखमणी साहिब हुननि उहो हुयो मंडी हाउस में। मंडी हाउस में एलटीजी ऑडिटोरियम आ न। त मंडी हाउस में चारि ॾींहं बाल उत्सव बि त हुयो।
अच्छा, त तव्हां ग्रुप में विधो हुयव?
कहिड़े ग्रुप में?
ऐ जेको तव्हां ग्रुप ठाहियो तव।
अदवी बैठक वारो, हा सभु प्रोग्राम ज़रूर बि विझदी आहियां हुनमें, हुनमें त वधीक माण्हू आहिनि।
त छा थीतो सघे मां न ॾिठो हुजे।
हा त ॾिसंदा कयो न, हुनमे मां सॼे प्रोग्राम जी डिटेल मोकिलींदी आहियां हमेशा। बिल्कुलु, कुछु भी। इंफॉर्मेशन हूंदी आ प्रोग्राम जी, छोकी हुनमें ॿार बि आहिनि नंढरा वॾा वॾा माण्हू बि आहिनि सभु आहिनि। अऊं जेको हुते माण्हू चवंदा आहिनि कि असांखे इंफॉर्मेशन न मिले ती। हुननि सभ खे हुनमें मां बिल्कुलु ऐड
तव्हां जोड़े छॾियो तव, हा ह सही आ ॿियो छा, इन में माण्हुनि जो प पतो बि पइजी वेंदो सभु कि भई छा तो थे छा न थो थे।
हा, असां बि ॿारनि खे गॾु कयूं था। वॾनि माण्हुनि खे बि गॾु कयूं। तॾी सिंधी पाण में मिलजी गॾजी कुछु सुठो कम कनि।
अऊं गॾिजनि ता सिंधी, हिते छो की आहिनि बि कान्ह वधीक।
सॼी पंचायतनि खे मां फोन कंदी आ, अचो प्रो प्रोग्राम में बस जी शेवा लाइ बि हाज़िर आहियूं, ॿियो छा चवां? बस लाइ बि चवंदा आहियूं हुननि खे, नाश्तो बि ॾींदा आहियूं, काथे जीअं इंतज़ाम हूंदो आ सभु कंदा सब माण्हुनि लाइ, पो बि माण्हू अचण में एतिरो सोचींदा इन अलाइ छो? घर मों एसी वारी बस।
हा, बसि इहो आहे न ॿारनि खे थोड़ो परिते तो पए न। त उन्हनि खे लॻेनि तो बसि बसि उनजे करे ई तो लॻेन पियो, छोकि न माण्हुनि खे न मतलब इहो इहो, मतिलब कोई बि इहो सोचींदो आ न कि भई न असां घर बि ॾिसु सुणों आ जीअं।
न पहले त मुश्किल हुयो। ॿारन खे मतलब बिल्कुल हीअं जीअं असां छूट ॾिनी आ न की कुछ बि अचो खणी अचो भले पढ़ो। सर त असांजा ॾाढा सुठा ईन, पर पहरें ॿारन खे एतरी छूट न हुई। त उहे, जेके ॿार सुठा हूंदा हुया न हुनन खे ई खणंदा हुया अऊं ॿारन कियूनी माल मतलब चवंदा आ की लिखो, हाणे ॿुधायो लिखी। त ईएं जीअ क्लास हूंदी आ न, हा। जीअं क्लास हूंदी आ न प्रोपर ऊएं थींदी हुई अॼ बि बैठकूं, करैक्शन बि हा।
वई आयां न ॿारन खे वठी। त मां इहो ई ॾिठो आह की हो चवंदा ईन की कुछ बि जेको तव्हांजो वणेव
उहो ई त चवां ती, असां त ॿारन खे वधीक एप्रिशिएट कयूं त सुठ सुठे नमूने खाराइन बि था टीए बि वधी वियो आ। अचण वञण जो, पेरेंट्स बि
सुठा हिन बार चङा आया हुया?
हा, वधीक माण्हू हुया हिन दफ़ो
हा नोएडा बि चङा विया हुया नोएडा बि चङा विया हुया, हितां जनकपुरीअ मां बि चङा विया हुया। ॿुधाइन पिया सभ की भई असां बि वयासे असां बि वयासे मतलब चङा ई विया। हा हा, हा काव्या जी मम्मी त पहि जी वयूं मूंखे ॿुधायो बि न हुयईं कव्या जी मम्मीअ।
हा उहे त जुड़ियल आहिन उ उ त महनती आहिन इलाही।
हा हा हा।
उहे हा काव्या त एक्टिव बि आहे वधीक उह त बस मां - माइक पकड़े करे हीअं बिल्कुल एक्सपर्ट जीअं सिंगर एक्सपर्ट मतिलब स्पीच वारो बिल्कुल एक्सपर्ट आहे उहा त हर शइ में सुठी आह छोकरी
हा सही ॻालह आह। मांखे मांखे बि ॿुधायो हुंई मां ॾिसंदी आयांस हुनजा बि वीडियो हिड़ा ॾिसंदी आयांस सुठा ठाहींदा ईन।
हलो।
हा हलो।
तव्हां वठी अचो न ॿारन खे।
हा दीदी हाणे हाणे अगली बार हा ग्रुप में विझंदव न हा। अगली
उहो त मां विझंदी आयां हाणे त चालीह चालीह खां पो ई थींदी हाणे त थी वई हाणे छंछरु ॾींह त हुई
हा छंछरु ॾीं ई त हुई हाणे लोधी रोड ते हुई न।
हा हुते ई थींदी आह हुते फिक्स आह सॼे साल जी उते ई थींदी।
अच्छा।
असां बदले न सघूं ता
अच्छा अच्छा हा ठीक आह दीदी हाणे अॻली दफ़ो मां वठी ईंदीमांस।
ॿार ईंदा त कुझ ॿुधंदा कुझु सिख
हा हा सई ॻाल आह न सिखंदा बार हा सुठो आह न ॿारन जे लाइ अॻते वधंदा ॿार बि। पेंजी सिंधियत खे वधाईंदा अॻते त हिन खां मथे छा खपे ॿियो?
हा, त उओई आ न, जींअ नंढा गुफ़् तां वॾन, आजमूनन मां निकतल आएन, मतलब हाणेई कुछ सिख सिखंदा, त वॾे थी करे पो, वॾा माणू सुठा थींदा न।
हा उहो त आहे, जीअं असां पाण सो सोचिंदा आयूं कि असां बि अॻते वधाऊं सिंधीअत खे वधायूं अॻते
नंढा ॿार माइक ते अची करे, अऊं बिना कहे मतलब
हा मुंजी गुड़िया बि पहले ॻालाईंदी हुई, जॾीं खां वॾ् मांस ॿ टे दफ़ा पांजी पाण ई